हेलो, हँ सखी की हाल चाल अछि।
हँ सखी ठीक-ठाक, अपन बताबू।
बस हमहु ठीके छी।
बड दिन बाद याद कय लौं।
हा सखी एहिठमा नेटवर्क के इशू होइ छै बहुते जादा।
ओ तऽ हमर आवाज नै सुनाई दै यै अहाँके?
हां-हां आब आबै यै बाजू और सब बताबु केहेन गेल दिनचर्या आय ठीक।
बस दिनचर्या केहेन रहतै, बाल-बच्चा संगे करै छी अपन काज आर की अहाँ के
हमरो तऽ वैह हमरो वहै हय यै जे अहाँके
हां से तऽ छै हां से तै छहियै। हम सब औरत जात के तै यही आ बड्ड भीषण गर्मी ऐछ ई बात तऽ छहिए आ देखियौ सब ठाम जाने छियै बरसात होय छै आ इम्हर के देखियौ एहे हन जे गर्मी छै कि बरसातो होय छै तो कोनो फायदा नै छै लेक किन आव कहल जाए छै कि उम्स बढ़ै छै। से जानै छियै सखी आय तऽ हम दिन भर लेल हां। हां इम्हर के गर्मी तो फेमस छै, ऐ आय तऽ हम दिन भर ए सी चला के रहलौं हें एतेक गर्मी लागल छलै यै।
मम्मी एया
अहाँ के बौआ रोवै य
हां बदमाशी कै रहल छै।
हां उ तऽ बच्चा सबके होबे करै छै। आ और कहियौ
गर्मी में बच्चो सबके परेशानी भै जाए छै नै।
हां-हां उ तै सबके होय छै, देखियौ गर्मी मे तऽ पशु-पक्षी रहै छै। हां आर आ नै जानै छियै नै की कर ए अप्पन की कहब बहिन अपन तऽ हमर छलै यै घर के पूजा छलै यै
अच्छा पहिलुका बात थोड़ी रहलै आब-आब सब बट वृक्ष सब के काइट-खुट कऽ देलकै हें एकदम अथी हालत खराब कै ऐ दुआरे गर्मी ज्यादा विशेष बढ़ रहल छै।
हाँ ए सब तब वृक्ष सबके काइट के आ देखियौ सब जगह मकाने दुकान अहाँके भेटय छै जतऽ देखबै त ततऽ बिल्डिंगे ठोकल छै तऽ स अ बतबियौ की कता से ऐतै हवा आं
हां सब चीजे के अभी जे छै
हां आ नै सब तऽ चाहे छै कि हमर असगरे के घर रहै, हम केकरो संग नै रही कोनो परिवार संगे क नै रही तऽ देखियौ से सब असगरे रहथिन तऽ ओकरा तऽ मकान-दुकान चाहबे करी
ई तऽ नया कल्चर भै गेल हें अपन सबके तरफ जे परिवार के संग जे नै रहै छै छै नै ई बहुत बड़ा
हाँ।
ई कल्चर लेकिन नै नीक, पहिलुका संग रहै कतेक सुन्दर रहै नानी दादी, चाची सब एक साथ संयुक्त परिवार रहैत रहे हा-हा, ही-ही चल उठब-बैसब सबकिछ।
ए देखियौ आब जेहन मह मौसम बदलै छै जेहन जमाना बदलै छै देखियौ पहिले के की छलैया कि अहाँ लग में खेत-पथारी बड रहै छलैक। ठीक छै तऽ किछ नै होवै छलै तऽ कम सँ कम सैल भरके अनाज तऽ अहाँके अप अपने खेत से ओ उपज ओ भए जाइ छलैया हाँ।
हँ एतेक आर्थिक तंगियो नै होइत रहैय कियैकि जतनी रहैय जतबे रहैय ओतबेमे सब खुश रहैत रहै।
नै देखियौ जतबे आ ततबे वला बात नै छैय सखी देखियौ की होय छैय कि पहिरे जे रहैय छलथिन सब सदके जरूरत छलय कम बुझलौं। आ अनाज-पानी आ अहाँके जे पहिरावा भेट जैत तऽ कहियो कि दुनु चीज पुरा हो जाय छलैयै। लेकिन आइ-कल जे भेल छैय कि आज-कल के सबके देखियौ कि बढ़ै छैय इ। अ की कहैय छैय सबके जरूरत छैय अब-अ बढ़ल।
हूं हँ।
की करतै आदमी।
कहियो कि कमाबे लेल तऽ केकरो ना केकरो तऽ बाहर निकलैये के छैय। तऽ जे निक्से छैय से कहियौ कि ओकर बाल-बच्चा आब कोना के रहतै। आं तऽ जे निकलैय छैय से अपन परिवारक संग ले कऽ निकललक आ ओकर बाद सब संग रहैय छैय नैहे। आब जे जेतऽ रहैय छैय ओकरा ओते मन लागल रहैय छैय माय-बाप के कहबै की अहाँ ए एता आके रहु तऽ उ कहथिन हमरा मन नै लागै छैय आ हमसब के जे कहथिन कि तु एता आके रह तऽ आब हम सबके ओतऽ मन नै लागै छैय। जरूरत नै पुरा होबैय छैय सबटा तऽ देखेके छैय न। हां।
आ अपन गाम-ठाम में रहब अपन अंन आपन जगह पर रहब माँ-पापा के कहैके इ मतलब होय छैय जे अप्प पन गम जगहपर रहब हमरा अपन
देखु रहयमे नीक लागैय छैय सखी लेकिन देखियौ आब अपन नै नै आ देखियौ आ बालो-बच्चा के आब हमसबके मजबुरी पुछौ के दाल-बच्चा के रहैय छैय इ। हँ की कहलौ उम्म पढ़ाई-लिखाई छैय एं तऽ अहाँ बाल-बच्चा सबके देखबैय आ कि ओ उ अपन घर पथारी सब देखबैय।
पा अपन-अपन बाल-बच्चा के देखऽ पड़ैय छैय
मजबुरिये छैय तब आगू क भविष्य जे अहाँके सुधारवाबक छैय तऽ अहाके इ सब तो करैये पड़त। अहां छोड़ नै सकैय छी।
हुं।
आ छोड़ू आज
और खाना-पीना खाना-पीना भऽ गेलैय? नै हमर तऽ नै बनल अ सखी अभी भोजन। अभी तब करबै करेंगे लेट स। आहा बना लेलिए। हेलो। हेलो! आवाज नै आइब रहलेये हेलो। हेलो। हेलो। हमर अवाज जा रहल यै सखी आहा क। हेलो।